हेलौ
कर मित्र
नमस्कार सब ठीक छै
आइ हम पश्चिम बंगाल राज्यक बारेमे विस्तारसँ गप करत चाहैत छी कारण ई राज्य अपन समृद्ध इतिहास साहित्य संस्कृति शिक्षा पर्यटन कृषि उद्योग आ स्वादिष्ट भोजन कारण सम्पूर्ण भारतमे विशेष पहचान रखल अछि
बिलकुल बिलकुल सही कहल रहल छी कारण पश्चिम बंगाल भारतक पूर्वी भागमे अवस्थित एकटा महत्वपूर्ण राज्य छी जकर राजधानी कोलकाता अछि आ ई राज्य इतिहास व्यापार कला आ सांस्कृतिक दृष्टिसँ बहुत समृद्ध मानल जाइत अछि
बिल्कुल मित्र हमार जानवक इच्छा अछि जे पश्चिम बंगालक राजधानी कोलकता कते एतेक प्रसिद्ध मानल जाइत अछि आ ओ शहरक प्रमुख विशेषतासभ की की छी
कलकत्ता केवल राज्यक राजधानी नहि अछि बल्कि भारतक प्रमुख महानगर सबमे से एकता अछि जतय शिक्षा साहित्य कला व्यापार उद्योग चिकित्सा परिवहन आ ऐतिहासिक भवन सभक अद्भुत संगम देखय लेल भेटैत अछि छी
बिल्कुल हमरा सुनैत छी जे कलकता तऽ भारतक सांस्कृतिक राजधानी सेहो कहल जाइत अछि छि तऽ एहि नामक कारण जानबाक इच्छा अछि
कलकता साहित्य नाटक संगीत चित्रकला चलचित्र पुस्तक मेला संस् कृतिक कार्यक्रम आ प्रसिद्ध लेखक कलाकार सबक योगदानक कारण सांस्कृतिक दृष्टिसँ अत्यन्त महत्वपूर्ण शहर मानल जाइत अछि
बिलकुल पश्चिम बंगाल एतिहासक बारेमे किछु बताउ कारणक इतिहास भुजालस रह राज्यक वास्तविक महत्व बुझाइ से सहायता भटैत अछि
पश्चिम बंगाल भारतक इतिहासमे महत्वपूर्ण स्थान रखैत अछि कारण स्वतंत्रता आन्दोलन सामाजिक सुधार शिक्षा आ साहित्यिक क्षेत्रमे एहि राज्य्यक अनेक महान व्यक्तित्व सब देशके महत्वपूर्ण योग
बिलकुल हमरा ई जानबक इच्छा अछि जे पश्चिम बंगालमे मुख्य रूपसँ कोन भाषा बाजल जाइत अछि आ ओतुक लोकसभ अपन संस्कृतिक कोना सुरक्षित रखैन छथि
पश्चिम बंगाल मे मुख्य रूप से बांगला भाषा बाजल जाइत अछि मुदा हिन्दी उर्दू नेपाली अंग्रेजी आ अन्य भाषा सभ सेहो विभिन्न क्षेत्रमे बाजल जाइत छथि जाहिसँ राज्यक संस्कृतिक विविधता स्पष्ट देखाइत अछि
बिल्कुल हमरा सुनल अछि जे पश्चिम बंगालक लोकसभा साहित्य सङ्गीत आ कातक प्रति विशेष रुचि रखैत छथि ते ई बात कतेक सही अछि
ई पूर्णःत सही अछि कारण पश्चिम बंगाल मे पुस्तक प्रभाक परम्परा संगीत कार्यक्रम नाटक चित्रकला आ संस्कृतिक उत्सव सबक विशेष महत्व छै
बिलकुल मित्र दुर्गा पूजाक चर्चा जखन होइत अछि तऽ पश्चिम बंगाल नामक अवश्य लैत जाइत अछि एहि पर्वक विशेषता सभक बारेमे विस्तारसँ बताउ
पश्चिम बंगाल मे दुर्गा पूजा बहुत भव्य रूप से मनाओल जाइत अछि जतय विशाल पंडाल आकर्षक प्रतिमा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रकाश सजावट आ लाखो श्रद्धालु उपस्थित वातावरणके अत्यन्त मनमोहक बना दैत अछि
बिल्कुल हमरा लागत अछि जे दुर्गाापूजा केवल धार्मिक पर्व नहि बलकि पश्चिम बंगालक संस्कृतिक क कला आ सामाजिक एकताक प्रकतिक सेहो अछि
बिलकुल सही कारण एहि अवसर पर सभी धर्म आ वर्गक लोक सब मिली जुली कर उत्सव मनबै छथि आ अपन अपन स्तर पर एक दोसरा के सहयोग करै छथि
बिलकुल मित्र हमरा पश्चिम बंगालक भोजनक बारेमे बहुत जिज्ञासा अछि कारण सुनै छी कि आतुक भोजन देश भरि मे प्रसिद्ध अछि
पश्चिम बंगाल मे माछ भात रसगुल्ला संदेश मिस्टिदोई लुची आओर दम अ अनेको पारम्परिक व्यंजन बहुत पसन्द कयल जाइत अछि आ दूर दूरसँ लोकसभ एकर स्वाद लेबाक लेल अबैत अछि
बिल्कुल मिठाईक नाम सुनते हमर मन खुशी भर गेल कारण रसगुल्ला आ संन्देशक चर्चा पूरा भारतमे होइत रहैत अछि
ई मिठाई सब केवल स्वादिष्ट नहि होयत अछि बलकि पश्चिम बंगालक खान अपन आ संस्कृतिक पहचानक महत्वपूर्ण हिस्सा से मानल जाइत अछि
ह बिल्कुल हमरा ई जानबाक इच्छा अछि जे पश्चिम बंगालक प्रमुख नदीसभ कोन कोन क्षति आ राज्यके विकासमे कोना योगदान दैत छथि
ता दामोदर महानन्दा आनेको नदी पश्चिम बंगालक कृषि व्यापार सिंचाई यातयात आ पर्यावरण लेल अत्यन्त महत्वपूर्ण मानल जाइत छथि
बिल्कुल मित्र हमरा लागैत अछि जे नदी सबक कारण पश्चछिम बंगाल कृषि सेहो बहुत विकास भेल होय कब
बिलकुल कारण नदीसँ पर्याप्त पानी भेटबाक कारण धान जूट आलू चाय सब्जी आ अनेक प्रकारक फसलक सफल खेती होय तस
बिल्कुल मित्र हमारा चायक खेती बारेमे सेहो सुनैत छी विशेष रूपसँ दार्जिलिंग चाय दुनिया भरमे प्रसिद्ध मानल जाइत अछि
दार्जिलिंग पहाड़ी क्षेत्र मे उत्पादित चाय अपन सुगन्ध उ स्वाद आ गुणवत्ता कारण अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेष पहचान रखने अछि
बिलकुल मित्र प्राकृतिक दृष्टिसँ पश्चिम बंगालमे पहाड़ जंगल नदी आ समुद्र सभके राज्यमे भेटैत अछि ई बात बहुत रोचक लागत अछि
उपजाउ मैदान अपूुर में प्रसिद्ध सुन्दरबन जंगल राज्य्यक प्राकृतिक विविध ताकि
बिलकुल मित्र सुन्दर बनक बारे मे बहुत सुनेै छी कारण ओ विश्व मे वन क्षेत्र मानल जाइत अछि
सुन्दरबन अपन विशाल मेघरम जंगल आ प्रिद्ध रॉयल बंगाल टाइगर लेग दुनिया भरि मे प्रसिद्ध अछि आ ई पर्यावरणक दृष्टिसँ से अत्यन्त महत्वपूर्ण क्षेत्र मानल जाइतइत छै
बिल्कुल मित्र हमरा लागत अछि जे पश्चिम बंगाल पर्यटक संस्कृति शिक्षा प्रिद्ध सौन्दर्य्यक दृष्टि श्यक्तिसङघ भारतक अत्यन् समृद्ध राज्य सभमे एकटा अछि
अहाँ बिलकुल सही कह रहल छी कारण एहि राज्य राज्य मे इतिहास कला साहित्य पर्व त्यौहार प्राकृतिक सौन्दर्य आ आधुनिक विकास सब एक साथ देखै लेल भेटैत अछि
आ बिलकुल आजुक चर्चासँ हमरा पश्चिम ब्ंगाल बारेमे बहुत रास उपयोगी जानकारी भेटल अछि आ अबक हमर इच्छा अछि जे एक बार अवश्य एहि राज्यक यात्रा करी हय अलट्रासाउंड प बगलमे रह छी त
तो हम अहाँ कोलक दार्जिलिंग सुन्दरबन दीघा अन्य प्रमुख स्थान सब आराम से देखब
बिल्कुल मित्र हमरा पूरा विश्वास अछि जे पश्चिम बंगाल अपन समृद्ध संस्कृति ऐतिहासिक धरोहर पर अधिक सौन्दर्य स्वादिष्ट भोजन आ सरल स्वभाव लोकसभक कारण भारतक स्व आकाशे राज्यमे एकटा अछि
पश्चिम बंगालमे वर्तमान समय मे तसटा स्थित भाषा भोजन कृषि पर्यटन आ आर्थिक विशेषता अछि जाहि कारण पूरा राज्य विविधताँ भरल आ बहुत समृद्ध मानल जाइत अछि
बिल्कुल मित्र हमरा जानबाक बहुत इच्छा अछि जे पश्चिम बंगालक प्रमुख जिलासभ कोन कोन छथि कारण राज्यक प्रशासनिक व्यवस्था आ भौगोलिक जानकारी लेल ई विषय बहुत महत्वपूर्ण मानल जाइत अछि ह
कलकत्ता हावड़ा हुगली उत्तर चौबीस परगना दक्षिण चौबीस परगना पूर्व मेदनीपुर पश्चिम मेदनीपुर ओ दार्जिलिंग जलपाइगुड़ी कुछ बिहार अलिपुरद्वार मालदाह मुर्शिदाबाद नदिया बाँकुड़ा वीरभूम पश्चिम बर्धमान पूर्व बर्धमान उत्तर दिजनापुर दक्षिण दिजनापुर कालीमपुर आ झड़ग्राम प्रमुख जिला छथि
बिल्कुल मित्र हमर दार्जिलिंग नामक बहुत आकर्षक लागैत अछि कारण ओतुक पहाड़ चायक बागान आ शीतल वातावरण चर्चा देश विदेशमे होइत रहैत अछि
दार्जिलिंग हरिहर चाय बगान हिमालयके सुन्दर दृश्य प्रसिद्ध खिलौना रेल शान्त वातावरण आ प्रतेक सौन्दर्य प्रत्येक बस लाखो पर्यटक के आकर्षित करैत अछि
चर्चा पहिसँ सुनैत अबल रही मुद्दा अब ओकर पर्यावरणक महत्व तो आ नीक जकाँ बुझबाक इच्छा अछि
सुन्दरबन विश्वक सबसँ पेघ मैग्रोव जंगल मानल जायत छी जते प्रसिद्ध रॉयल बेंगौल टाइगोर अनेक दुर्लभ पक्षी मगरम्छ आ विभिन्न प्रकारक जलचर जीव सुरक्षित वातावरणमे रहैत छथिन
ह बिल्कुल मित्र हमरा लागत अछि जे पश्चिम बंगालक पर्यटन उद्योग राज्य्यक अर्थव्यवस्था मे महत्वपूर्ण योगदान दैत अछि
बिलकुल सही कारण कलकत्ता दार्जिलिंग सुंन्दरबन दीघा कलिघाट बेलूर मठ आ अनेक धार्मिक ऐतिहासिक आ प्राकृतिक पर्यटन स्थल राज्य मे रोजगार आय बढ़ाबे मे मजबूत महत्वपूर्ण भूमिका निभाबैत छथि
बिल्कुल शिक्षा क्षेत्र मे पश्चिम बंगालक योगदान सेहो बहुत महत्वपूर्ण मानल जाइत अछि कारण एतय अनेक विद्वान वैज्ञानिक लेखक आ शिक्षाविद निकलल
पश्चिम बंगाल मे अनेक प्रसिद्ध विद्यालय विश्वविद्यालय अनुसन्धान संस्था पुस्तकालय छथि जाहिसँ देश विदेशक विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त करबाक लेल आबैत छथि
बिलकुल मित्र हमरा ई जानी खुशी भेल जे पश्चिम बंगाल साहित्य आ शिक्षक क्षेत्रमे बहुत समृद्ध परम्परा रखने अछि
ई राज्य पढ़ाइ साहित्य अनुसन्धान सगीत चित्रकला अ सांस्कृतिक गतिविधि सब लेल सदिखन देशक अग्रणी राज्य सभमे से गिनल जाइत अछि
बिलकुल कृषि क्षेत्र मे पश्चिम बंगालक प्रमुख फसल कोन कोन क्षति एहि विषय मे सेहो जानकारी दे दियौ
पश्चिम बंगालमे धान जूट चाय आलू गन्ना सब्जी फल दाल अनेक प्रकारक नगदी फसल खेती व्यापक रूप से होइत अछि जाहि से लाखो किसानक जीविका चलैत अछि
बिलकुल मित्र उद्योगिक क्षेत्रमे सेहो पश्चिम बङ्ंगाल विशेष योगदान रखल अछि ई बात हम कतहु बार सुनैत छी
इस्पात इंजीनियरिंग जूट उद्योग रसायन उद्योग खाद्य प्रसंसण चाय उद्योग सूचना प्रौद्योगिकी आ बन्दरगाह आधारित व्यापार पश्चिम बंगालक अर्थव्यवस्था के मजबूत बनाबैत छै
ह बिलकुल मित्र कोलकाता तक बन्दरगाह महत्व सेहो बहुत सुनल असी कारण व्यापार आ परिवहन लेल ई बहुत उपयोगी मानल जाइत अछि
कोलकाता बंन्दरगाह भारतक प्रमुख नदी बंन्दरगाह सबमे एक एक थि जाहि से देश विदेशक संग व्यापार करबामे महत्वपूर्ण सहायता भेटैत अछि
हमरा हमरा लगैत अछि जे पश्चिम बंगाल मे रेल सड़क हवाई आ जल परिवहन सभक नीक व्यवस्था हो होयत
हँ राज्यमे आधुनिक सड़क रेल मर्ग अन्तरराष्ट्रीय हवई अड्डा आ बन्दरगाह उलब्ध जाहि स यातयात पर्यटन आ व्यापार सुचारू रूपसँ चलैत अछि
बिलकुल मित्र पश्चिम बंगालक हस्तशिल्प आ पारंपरिक कालक बारेमे जानकारी इच्छा अछि
राज्य खास्त निर्मित वस्त्र माटिक कला बासक शिल्प झूटक सामान पेरा कोटा कला आ पारम्परिक हस्तश्प देश विदेशमे बहुत पसन्द कयल जाइत अछि
हमरा ई जानी के बहुत आनंन्द भेल जे पश्चिम बंगाल अपन परम्परा आधुनिक विकास दोनू के सम समान महत्व दैत छी
वास्तवमे ई राज्य संस्कृति शिक्षा उद्योग पर्यटन कृषि आ विज्ञानक क्षेत्रमे निरन्तर विकास करेत आगे बढ़ि रहल अछि
हमरा ई जानयके बहुत आनन्द भेल आजुक चर्चा मे हमरा बुझा गेल जे पश्चिम बंगाल केवल इतिहास लेल नहि बल्कि वर्तमान विकास आ भविष्यक सम्भावना से लेहो बहुत महत्वपूर्ण राज्य अछि
बिलकुल कारण राज्य्यक मेहनती लोक सब प्रकृिक संपदा शिक्षा उद्योग मिल एकर प्रगतिक आधार तैयार करैत छथिन
बिल्कुल मित्र हमरा अब पश्चिम बंगाल घूमक उत्साह ओर बढ़ि गेल अछि कारण एते एके राज्य मे पहाड़ जंगल नदी समुद्र संस्कृति आ आधुनिक शहर सभ देख लेल भेटल अछि
जे अहाँ समय निकालैकेइ पश्चिम बंगाल यात्रा करब तऽ प्राकृतिक सुन्दरता ऐतिहासिक धरोहर सांस्कृतिक वातावरणक अनुभव जीवन भरि याद रहत
बिल्कुल हमरा लगैत अछि जे भारतक प्रत्येक नागरिक के कम से कम एक बार पश्चिम बंगालक याता अवश्य करबाक चाही जाहिसँ ओ राज्य्यक विविधतापूर्ण संस्कृति आ प्राकृतिक संपदा निजसँक बुझे सकी
बिलकुल ई तो बहुत नीक विचार अछि कारण यात्रा केवल मनोरंजन नहि बल्की ज्ञान अनुभव आ अपन देशके बुझभाक सर्वोत्तम माध्यम सेव होइ त
बिल्कुल मित्र आजुक चर्चाँ हम पश्चिम बंगाल के बारे मे बहुत रास आओर नव जानकारी भेटल आ एहि एहि राज्यक इतिहास संस्कृति ओ विकासक प्रति आर बेसी समान अनुभव करैत छी
हमरा सेहो खुशी भेल जे हम दुनू विच विस्तार से पश्चिम बंगालक विशेषता सभ पर विचार विमर्श कलिय आब बहुत उपयोगी जानकारी साझा कली